की की करै छै
चल छी
टी वी देखै छै
हँ टी वी देखै छी
पढ़ाइ लिखाई भऽ गेलौ
हँ एखने भेलै यै
अच्छा
तोहर
हँ भऽ गेलौ एखने पढ़ाइ कऽ कऽ उठलहु हेँ नास्ता भेलय कनि घूमय कनि घूमय लए आयल छियैखनि
हमरो भऽ गेल किछु नहि हम टी वी देखै छियै हमरो खेनाइ पिनाइ जलखय भऽ गेलै
हँ
आ बैस कऽ टी वी देखैत छी तकर बाद कनि देर सुतब तकर बाद फेर उठब उठि कऽ फेर पढ़य लए बैसब चार बजेसँ आठ बजे राति तक तकर बाद अपन फेर खायब अपन सुति रहब
हँ आओर पूजा पाठ सेहो कयलै हन
हँ भोरे भोरे उठलहुँ हेँ नहेलहुँ हेँ पूजा पाठ कयलहुँ हेँ तहन किछ जलखैय कऽ कऽ पढ़य ले बैसलो फेर उठलहुँ हेँ तऽ मम्मी खेनाइ बनेने रहै तऽ खेलहुँ हेँ ओर बस टी वी देखय छी
हँ होइते छै ओर कहियौ ओर की सब की हाल चाल छौ
ठीक छै कतय गेल छी घूमय लए
अखन हम दरभंगा आयल छियौ मनोकामना मे मंदिर घुमै ल
ओ कथी कथी छै ओतऽ जे मनोकामना मन्दिरमे
श्यामा माइ मंन्दिर एलियै वह कनि कॉलेज पर काज रहै त दु बल
अथी अथीे के काज छलए कि ह कथि कहला छ का
हँ हँ कॉलेज अ त एखन एडमिशन भेलैए ने नवका तऽ उएहमे उएहमे नाम लिखाबैके छलए तहि दुआरे
ओ तहन कहियौ मनोकामना मे मन्दिर गेल छलहुँ की की भगवान से मङ्गलहुँ ह
बहुत चीज कहलियन सभ भक्त सभके नीक बुद्धियनि ध दियऔ खब सब पढ़ए लिखए आगा भविष्य बनाबए
ओ तहन कहियौ ओर की सब होइ छै
ओर नहि किछो एखन बैसल छी सोचलियै जे तोरासँ बात कऽ लीह
ओ टीवी मे आहके कोन कोन फिल्म नीक लगैया
सब चीज दिलवाले एकटा फिल्म छो ओ बहुत नीक लगेए या विद्यापति के एकटा फिल्म छनि ओहो नीक लागैया मैथिली फिल्म सब ओहो हमरा बहुत नीक लगैया
आओर सीरियलसभ
हँ ओहो सब देखै छी
कोन कोन देखै छी
कखनोहु देखलहुँ अथी एकटा वसुधावला छै से देखै छी तऽ फेर इस प्यार को क्या नाम दू से देखै छी आओरो कुण्डली भाग साथ निभाना साथ या जाहिमे पूरा अपन परिवारके गोपी बहु लऽ कऽ चलैय से सब बतबै छै
ओ आ वसुधामे देव आओर पसु अछि
ह सब छै मैथिलीे जेना सब अपन परिवार के केना लो के चलय छै
हू तहन कहियौ आय की सब आम खेने रहौ
हँ हम खे खेने रहौ अह मालदह आम खेने रहौ सरही अखन तोरा कहले ने मालदह जर्दाह सरही फेर ओ सपेता जर्दालू
हूँ तखन कह आओर कीसभ करै छी
नहि किछो हय आब जायब घर खेनाइ बनल हैत खैब कनि देर सुतब आओर
आब गर्मी तते अछि जे मत पुछू भोरे भोरे पानि भेल हे हवा उठल छलए मेघ बिज तरकै छल कऽते जे मत पूछू
आइ तऽ इम्हरो भेल छले पइन छ छौ बजे मे हम आ उठल छलहुँ तऽ छओ बजे पानि होइत छले अहाँ कते बजे उठे छी भोरे
हम तऽ कनि लेटेसँ उठै छी साढ़े छओ तक ह्म
तहन कहियौ कीसभ करय छी
अखन ते किछ ने करे छी कनी आएल छलहु घूमे फिरे ला घुम ल भोरे भोरे उठलो हे ह नहेलहुं हैं कनि कॉलेज पढ़ेलहुं हैं टेम्पू पकड़ कऽ फेर काज भऽ गेल एखन एते छी दरभंगे मे छथि एकटा सम्बन्धित भैयारी छथि भौजी छथि भतीजी सभ ओते रुकव आय फेर गाड़ी पकड़ि कऽ आयब घर पर
ह आ तहन
तहन आब देखियौ आब कीसभ होइ छै आब साँझमे घर पर जायब ताके बाद घरके माहौल सब देखबै अखन तऽ बड गर्मी अछि एतऽ पैर रखै छित होइए जेड़ जात पैर
हँ एम्हरो उएह अछि जे इम्हरो बहुत एकटा आइ बुझियौ जे एखन लाइनो नहि अछि
ह पापाके फोन केने रहियन तऽ पापा गेल रहय डॉक्टर लग रिपोर्ट सब एलनि हेँ तऽ गेलथि डॉक्टर लग ओ तऽ बड्ड भीड़ छै
हू
त कहलखिन जे साँझ पड़ि जायत हमरा आबयमे कनि कोट सब जायके छै कनि काज सब छैन सेहा सब दुआरे आब देखियौ आब कखन तक अतय
तहन कहियौ भोरे अथी नहाय पूजा पाठ भऽ गेलै अहाँके
हाँ भऽ गेल लड्डू गोपाल रखने छी तऽ हुनके पूजा पाठ करैत छी
हुनका कि-की भोग लगबै छियनि
हुनका तऽ हमसभ अथी मतलब छालही रहल छालही दूध जा लगबै छै दूध खुआ देलहुं दूध पिया देलहुं और फेर कखनो बाहर सबसं अनलहु मिठाई या जिलेबी तऽ ओ लगेलहुं तुन-तून बला न लगबै छियै
किया टाइम लगबै छियनि
भोरमे लगा दैत छियनि आ कखनो आ पहिले आनने रहियनि तऽ दुपहरियोमे लेकिन सुनलियै तऽ बहुत आदमी सब कहलखिन जे पूजा करी तखने लगाबी तऽ पूजा कऽ दै छियनि तखनो लगा दै छियनि आ सुते काल मे एक बेर लागाके खुआ कऽ सुता देलियनि हमर लड्डु गोपाल तते सु सुन्दर छथि जे देखबनि अहाँ तऽ हुनका मन मोहि लेतहिन अहाँके ततेक सुन्दर हुनकर आँखि छनि गजबे लगैत रहैत छथिन ताहिमे तैयार कऽ दिऔन आओर सुन्दर लगैत रहय छथिन
हुनका बाँंसुरी ताँंसुरी खरीदके आनै छी
हँ हुनका तऽ कोनो एहन क कपड़े नहि ये जे नहि ये ठंडा के गर्मी के हर चीज हर एकटा गहना हुनका लए हम खरीदने छी सोना के नहि अछि अछि दुकाने सबके आर्टिफिशियल वाला लेकिन हर चीज गहना बासुरी सब अछि हाथ में पहिरे वला कान में पहिरे वाला कमर मे पहिरै वाला हरेक गहना सुन्दर खूब लगैत छै तैयार कऽ दैत छियनि तऽ खूब सुन्दर लगैत रहै छ झूला मे सावन आबैत तऽ झूलामे हुनका झुलबै छियनि आब तऽ सावन आबै वला अछि तऽ मन्दिर अछि जायब मन्दिरमे पूजा करब व्रत करब अपन लड्डू गोपालक हम तऽ दू टा करैत छी लेकिन एहिबेर देखैत छियै कएटा हैत
हं हं
गर्मी बहुत छै ने ताहि मम्मी नहि करय दैत छथि दू टा कऽ लैत छियै तऽ ओहो बहुत भऽ जाइत छै देहमे जानो नहि यै ओतेक जे ओतेसँ मम्मी कहैत छथि तखन पढ़य लिखै पर ज्यादा ध्यान दियौ व्रत तिहार पर तै दुआरे आओर कहियौ आओर की हाल चाल अइ
आओर ठीक अछि अहाँके
हँ हमरो ठीके अछि
तहन की केना चलै छै पढ़ाई
पढ़ाइ लिखाइ ठीक चलैए एखन आब परीक्षा देने रहियै एकटा तऽ देखियौ एहिमे ततेक चोरीसभ होइ छै जे की कहू अहू बेर हैत कि नहि हैत तऽ आब सोचै छियै आब ई छोड़ि कऽ दोसर लाइनमे चलि जाय आब उएह सभके तैयारी करब जे अपन निकलय एग्जाम ओहिसभमे कनी कम छै एहिमे बहुत छै एहिमे आब जेकरा पाय छै तकर बेटा सब करतै जे गरीब छै तकरा नहि हेतै तऽ एहिसँ तऽ हमरा सभके गर्दन कटैया
हू
तए दुआरे सोचै छिय जे आब एल्ल छोड़ि देबै
हँ ओहिमे तऽ बहुते पैसा लगै छैय
हँ ताहि दुआरे ओते पाइयो रहत तहन न हम प्राइवेट सँ करब
हूँ ओहिमे तऽ एक लाख दू लाख टका लगैत छै नीटमे तहन ओहिमे होइ छै आ सेहो भऽ गेलै सेहो अथियो सब आबै या बिहार पुलिस के दारोगा सब के जे भर्ती होइया
हँ पैसा लगैत छै लेकिन मेहनत करबै तहन न मेहनत नहि करबै तहन कना मेहनत करबै तहन न पैसो दै छै तऽ होइ छै ओना जे मेहनत नीक से निकालै छै ओकरा पैसा नहि लगे छै आब केओ केओ पााय पर बिक जाइ छै पच
तन कहियौ आइ कतय कतय गेल छल एहि बीचमे घुमय लए
हुँ एहि बीचमे तऽ बहुत जगह गेल रहौ उ एतय गेल रहौं ब्रिजेश्वर नाथ गेल रहौं फेर ढलेश्वर नाथ गेल गेल रहौ निरमैन स्थान गेल रहौ फेर उगना महादेव गेल रहौ फेर ओतय गेल रहौ बुढ़िया मााय मन्दिर उच्चैठ भव बहुत नीक मंदिर एय फेर उच्चैठ भगवती गेल रहौं फेर एकटा बानेश्वरी छै ततए हां भगवतिए छथिन फेर कोयलक भगवती गेल रहौ फेर एतऽ विदेशर गेल रहौ बड़ी नीक मन्दिर सभ अछि बड नीक लागत घूमैए में एकदम पूरा सुकून लागत
ह हमहूँ गेल छी ओनऽ कोयलक भगवती हमहूँ गेल छी ओतौ गेल छी कपिलेश्वरो गेल छी फेरसँ नीरमैय नाथ गेल छी ग्रिजेश्वर नाथ गेल छी ढलेश्वर नथके जे महादेव छैथ ओतौ गेल छी आओर और ओतौ गेल छी की नाम छैय बुढ़िया माय मंदिर भेल फेरसँ एकादश रौद रौद हम बहुत बेर जा चुकल छी ईसौत तऽ हम बहुत बड़े गेल छी
अच्छा
आ राजनगर कैम्प राजनगर कैम्पसो गेल श्री राजनगर कैम्पस हमरा सबके प्रसिद्ध अछि प्रसिद्ध अछि कॉलेज भेल हाथी घर सब भेल काली जी के मंदिर सब भेल ओ
अ ताहि दुआरे कनि ओतय आयल छलौ दरभंगा जे कनि की प्रोसेस सब हेतै ह
तहन कहियौ कीसभ करै छी
तहन तऽ नहि किछु एहि बीचमे गेल रहौ एकटा ढाबा खुजव लए ओतऽ मीट भात सबके भेल रहै बहीनसभ मीट भात खेलथि आओर हम पनीर खेलौ कियाकि हम तऽ माछ मौस खाए नैय छी
हमहुँ गेल छ हमहुँ गेल छ पांडा ढाबा पांडा ढाबा खुलल हे ओहिमे हम मीट भात खेने रहौ
अच्छा काल्हि खना एकटा माछ पकड़ने रहैथ भाायजी बंसीसँ खूब बेस माछ छले छले कम से कम चारि पाँच किलो के माछ बुआरी खाय तऽ नैय छी हम लेकिन खूब पकड़लौ ओ माछ के खूब ओकरा अथि केलौं फेर मम्मी ओकरा सब्जी बनेलथि माछ के फेर हमर बहिन बहिन के नीक लगै छै तऽ फेर हमर बहिन खूब खेलक तरलहो खेलक दुटा फेर इहो खेलक आ हमरा तऽ नहि नीक लगैए लेकिन हमरा माछके देखैमे बड्ड नीक लगैए